हेलो हेलो
हेलो
हँ हँ
बाजू बाजू, मोहन बाबू बाजू। हां, जोरसे
हँ हँ, हँ आवाज जाइए?
हँ। आवाज आब बढ़िया से आबि रहल यै, तखनसे आवाजे नै अबै छलै आधा आवाज अबै छल आधा रास्तेमे रहि जाइत छल।
अच्छा अच्छा अच्छा, हँ उचित वक्ता नै बनु अहाँ बेसी।
उचित वक्ता के बात जी समस्या छल तें कहलहुं अहाँ के।
अरे बाप रे बाप, अहाँ त जुलूम क देलियै।
जुलुम की करबै जुलूम त ई जिओ एयरटेल कम्पनी क रहल छै, पैसो लए वैसे, सर्विसो नै सही।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो और कहू जयनगर किए नहि जाइ छी अहाँ आइ काल्हि।
जयनगर की जायब, टॉयलेट जाइ छी त सैह बड़का बात। गर्मी छै पंखा नहि लगल छै कतहु।
ओहो हो हो।
हम जयनगर जायब लगैये तखैनल रिटर्नो नै है।
ओहो हो हो हो। बेसिकली बात ई छै जे मैथिलीएके शब्दके अधिक यूज उपयोग करू। किएकि मैथिली भाषाके पुनर्निर्माणके लेल ई कार्य चलि रहल छै।
हुं हुं।
सुनलियै ने, गप के सहीसे पकड़ियौ। सही शोधके विषय छै इसभ, की बुझलियै?
रस्सी रहत तब ने, पकड़ कऽ बान्हि ली।
आ ह आ ह। ह आहा! आहा! की कही, अहाँके एक बेर जे गप कही, आखिर करी मै मैथिली भाषाके परिभाषित करैके यदि हमरा भेटय? तऽ हम एकेटा गप कहब, जे अपन प्रेमिकाक! नजर से नजर। कि कहै छै, ओकरा जे अहां कहै छलियै।
ह की कहब, ओ सब बात छोड़ू, लेकिन अहाँ जे जिक्र केलहुँ तऽ कहिये दे छी।
आ ओकरा मैथिलीमे कहियौ, जेकि सुनयमे सुमधुर लागै।
हू। इसभ, ई जे छै मैथिलीमे ओ तऽ हिंन्दीमे लिखल छलै, मैथिलीमे ह अही एकरा बढ़िआँसँ कन्वर्ट कए सकै छी।
आ ह फेरसँ अहाँ कन्वर्ट कर क जे छै से, एक तरहसँ हमर अस्तित्वके पुनर्निर्माण करयमे किछु गड़बड़ा देलियै, अहाँ ईसभ गप जे पुनः अहाँ कहबै तऽ, फेर ई दिक्कत भऽ जायत, अहाँ
नहि- नहि, हम आगूसँ ध्यान राखब। ई केवल और केवल मैथिली शब्द हो। उपयोग करी!
ठीक छै।
बाजि नहि रहल छी, किछु अहां बाजू। हलो! तऽ छी अहाँ कतय, से नहि कहलहुँ हमरा? हेलो! कि यौ अमन बाबू! बाजब कि नहि? हू। पुनः जे छै। से ई समस्या रहलैए। से विलुप्त भऽ गेल ह, डायनासोर जकां। बुझलीएै।